हेलो हँ आबि रहल यै आवाज आवाज आबि रहलै
बस
हँ ओहे कहि रहल छी अरे देखू स कहि रहल छै देखो नेपाल वाला मे भास्कर तासकर ककरो नहि लेबै ई एखन बच्चा बुच्ची छै जेबै जदा उम्मीद जाादा आदमी नहि हम अहाँ आदत्य ओ दुनू मजाक साट कऽ ओ दुनू जे नहि मयू सोनाली दुन पूछि लेब एकर जेतै तऽ ठीक
देखियौ हमस जेबै ने तऽ जेबे जेबे करत जेबे करत हूँ देखियौ जतेक कम आदमी रहबै ने ओतेक चानंस रहत देखियौ जतेक कम आदमी जेबै ने अपना सब ओतेक अच्छा रहत
हँ अच्छा तरह पर लड़कियो सब रहैत छै ने तऽ मजा आबैत रहै छै से
हँ तऽ ओतऽ ने दुइए बेर रहतै तऽ
हँ
जााददा कोई रहबै तऽ थोड़ी कोई जादा भीड़ भाड़ मे देबा के चाहे छै
नहि सएह ने अ तऽ जादा आदमी देख ओकरा दुनू जेत तऽ ठीक छै नहि जेते ने तऽ हम अहाँ आदित्य लक्ष्य आओर चुन्नू आओर सूरज
तऽ हँ बासत
अह ओ तीन टा गाड़ी रहौते लक्ष्य चुनए गाड़ी पर अहाँ सूरज य अहाँ सूरज एक गाड़ी पर अहाँ सत्यमे एक गाड़ी अहाँ आर आदिते एक गाड़ी पर भ गेलै
ह हमस एकगोप पे हो जेबै अ ओहो दूगो जेतै म को सनाी देती ह ओ क ले तस छै मै सोनाी
म सुना ली छ तऽ तऽ एगो गाड़ीके जोगाड़ करऽ पड़त यार
हूँ
मयूख सुनाली जेते एगो गाड़ी के और जोगा करऽ पड़त
ई सब रेडी होते ने तऽ आओर कमे आदमी चलेबै
के सब
देख देखबै तीने चारि गो गाड़ी जेतै तऽ
ह देखै छी ओ दुनू राइडी जुगाड़ कैए लेबै की छै नहि तऽ एकरा अथ लक्षबा जेतै तऽ ठीक छै नहि जेतै ने ओकरा वाल गाड़ी लऽ लेबै
हँ ओकर गाड़ी हो जेतै
ह अछ आओर ब ओहे छै अहाँ सब सबसँ पहिल पहिल बेर कतय गेल छलियै यौ
पही बेर गेल रहि है विराट नगर साायड होे हुए रानी ताल आगे अन्दर बुझल ने दू सए किलोमीटर अन्दर गेलियै ने हमसब दू सए अ दू सए किलोमीटर अन्दर घुमने होबै मस्त जगह छै ए दू तीन दिन काफी हो छै दू दिन काफी अछि ह
हम हमर घर के आदमी कहि रहल छै से बाइक हमरा घरके आदमी नहि बाइकसँ नहि जो ई होइ छैम करै नहि नहि एक दू दिन नहि चाहै छ खर्चा पर आदमी कते खर्चा है
बहुत कम अछि देखियौ आहा सब सबेर सेरे जेबै ने देखियौ हमस दुनू बेर गलती केलियै रातिमे हमसभ इंट्री मारलियै बॉर्डर के अन्दर तऽ रातिमे भऽ गेल कि ओहो ओहो दिन के अहाँके चलि गेल पैसा अथी के भन्सार के ओहि दिन के तऽ बर्बादे चलि जाइ हय कनि अन्दर जाउ ओहिके बाद रूम लेके अहाँ रहि जाउ ओहिस अच्छा सुबह न सुबह सा
सभसँ बढ़िआँ सुबह सात बजे निकलू दस बजे अहाँसभ नेपाल
नेपाल के अन्दर घूमू घूमते हुए आराम से पूरे अच्छा आधा से ज्यादा घुमि लेबै ओहि एरिया मे घुम कऽ शाम मे आराम से रूम लू छे सात बजे तक आराम से रुकू नहा खाउ आराम से सुति रहू आ फिर भरि दिन सुबह
सुबहमे सवेरे उठू चार पाँच छओ बजे तक
जते सबेर रूम लेलु आराम से सुइत जाउ फेर सबेरे अगिला दिन घुमू मजा आयत
कियाकि सुबहमें आओर मजा आबै छै
ठण्डे रहै मौसम उधरके पूरे दिनो ठण्डे तऽ कनी मजा आबै छै
हूँ
देखै छियै उमर जेतै तऽ ठीक छै तऽ दरभंगा साइड नहि चलबियौ
दरभंगा साइड देखियौ उधर जेबे ने तऽ कनि जादा माजा हयत दूरा नहि नेटवर्क उटवर्क कुछ नहि रहत तऽ आराम से बक चोदी करू आराम
से त छै मोबाइल उबाइलके झोल नहि रहल आरामसँ बैठ कऽ बक द दियाप
वहिनारा
आराम से मस्ती हो कर यार एन्नी समय कॉल आ गेल ई आ गेल एनी न्नी परेशान भऽ जाइ छै आदमी
से ठीके तऽ होटल मे तऽ वइफाइ दै हेतै
होटल मे दय अछि ओना हम नेपाली सीम रखने छ छीै रिचार्ज मार लेब की दिक्कत हय
हँ तहन तऽ ठीके छै फाइव जी हयत न
शुरू मे तऽ देने रहे है तीन सए मे अनलिमिटेड डाटा रहे छोरु न जे होत दू तीन स लगतै रिचार्ज करा लेब
करबा लेबै आओर कते अहाँके अप्रॉक्स खर्चा लगे दु दू हजार कि ढ़ाइ हजार
गाड़ी
पर पर्सन हँ विराट नगर
विराटनगर साइड जायमे इधर तऽ देखियौ एके गो रूम लेबै तऽ दू तीन सए रुपआ एक दिन के पड़त एक आदमी के
हू
जादा नहि खर्चा हेत
ओहि दू तीन हजार बचि जायत
ड्रिंक उरिंक में जाहि हिसाब से खर्चा करियो आ पाँचो हजार आदमी करे छै बीसो हजार करे छै पचासो हजार
नहि तऽ लिमिटमे कि देखो गाड़ियो मे पेट्रोल तेट्रोल लगते भंसार सब कटतै से
भनसार सब के तऽ तीन दिन के भंसार काटत दू सए रुपया एगो गाड़ी एगो गाड़ी एगो गाड़ी के भए गेल छे सए रुपया तीन दिन के काफी छै उधर के ल
नहि जेबै ठिके रहतै
कत एकवार टंकी फूल होतै चौदह पन्द्रह सए मे त आराम से उधर के एरिया आराम स ह
अच्छा
उधर बेसी दूर नहि अछि ने, तुरन्ते आबि जाइत छै ह हँ करि देतै तऽ पच्चीस जेतै
देखैत छी, आओर आब खाना-पीना भऽ गेलै यूनिवर्सिटी कतय अछि दरभंगामे अछि कि एखन
अभी घर प आयल छी
दरभंगेमे ने
नहि, ई दरभंगासँ कनि दूर अछि एखन तऽ हम अपन गाँवमे आयल छी कनि
हँ, तऽ घरवला गाँवसँ यूनिवर्सिटी जाएबला जगह अछि
यूनिवर्सिटी एखन केना जाएब पप्पा सभ आबि जेतै, तखने बादे जाएब
म्यूजिक
पप्पा सभ सेहो ओतहि छथि
ऑपरेशन वगैरह भऽ गेल छै तऽ
हँ, ऑपरेशन सभ भऽ गेल अछि ड्रेसिंग करबाक लेल ने, तऽ ओ दू दिन बाद ड्रेसिंग दू दिन पर कराबय पड़ैत अछि, ताहि लेल ओ वएह बात कहलखिन ह त छोड़ऽ लेल तऽ आब सकैत छी, मुदा फेर दिन पर एतयसँ जाए पड़त एतयसँ जाएमे कनि जादा दिक्कत तऽ तऽ कहलियै कि चारि पाँच दिन आओर एतहि रहू, जखन ओका कटाय लेल चलि आयब तऽ पूरा भऽ जायत, फेर दोबारा नहि जाए पड़त हॉस्पिटल
सही में से पेन ओहिना बहुत होइत छै, तकलीफ बहुत होइ छै
हँ तऽ हॉस्पिटल लग छै तऽ कोनो दिक्कत भेल तऽ ओतऽ स्टाफ सभ छै अब यहाँ होइतै तऽ फेर लऽ जाएमे भी दिक्कत छै, राति-बिराति एखन की
सहि बात
टाका कट हँ, टाका कटि जेतै तऽ फेर टेंशन फ्री रहतै हॉस्पिटल सभ नहि जाए पड़तै फेर
हँ
देखियौ, की होइ छै
नहि गेलिये ने यो नेपाल-तेपाल साइड तऽ वाटर पार्क चलब
वाटर पार्क तऽ चलबे ओ जा लेकिन य दरभंगा सुनू, दरभंगा वा लेकिन नहि मजा आयतऽ चलब तऽ समस्तीपुर साइड चलब या मुजफ्फरपुर साइड
चलू ने मुजफ्फरपुर साइड, ओतऽ ओ छै जहिया जाब रहियो दिक्कत छै हम कहू ने हम अपन माँ के परसू कहलियै तऽ हमरा माँ कहै छ ठीक छै चलि जाय आरामसँ भेने अभिय आ अथि हम ओहि कारण यौ, साढ़े छओ हजारके जींस कीनलियै अथिवला जे ट्रेवलिंग सभमे नहि पड़ कऽ जाइ छै, ट्रैक वला प्रॉपर
हँ ज
सेब कि नहि लेलियै या आइ हम अपन माँ के एखने कहलियै कि नहि माँ, एबौ तऽ जेबौ नेपाल साइड देखैत छियौ माँ कहै छै, नहि नहि, तू हमरा बेटा एतै, हमर बे हमरा ल, हमरा मरल मुँह बाइक सँ नहि जेबी, चारि चक्का कऽ लऽ ओहिसँ जे ई काम करे पाय लागि जेत, कहै छै नहि, बाइक तक तऽ ठीक छै। हम कहल नहि जेबो, एक-दू दिन माय जबना का माँ कहै छै, भायजी हम कहीं ठीक छै, जे बादमे देखब
नेपाल मे तऽ कनिक अन्दर जेबै त
मेन च मामा कहै छियौतऽ हमरा जाय लेल कोनो दिक्कत नहि ये थी जा लऽ कोनो दिक्कत छै मेन जे फोन तऽ नहि ने लागत रहैत छै, से रहैत छै आदमीके
नहि तब सीम छै नेटवर्क चलायब ने जब मन तब लागत व्हाट्सएप पर कौल
कले देखल जेते बाद मे एकर टेंशन नहि लही
हमसभ गेल छलियै तऽ तीन गो सीम लेने छलियै न
अच्छा
बहुत अन्दर हो जाइ छै ने बिना सिमके केना गुजारब रोड देखे पड़ेै मैप एनी उन्नी
ह्म
ओहिला लऽ ले ने छली सिम ओहि सभके नहि दिक्कत अछि हँ क‌एलक वाटर पार्क दरभंगा के हम
की कहलियै वॉटर पार्क
के ई बार छै जे नहि त
कोन वाववला
हँ हँ
वउ व‌उ हम गेल छलियै ओ सत्यम वउ हम गेल छलियै तऽ हमरा कनि ठीक लागल त बाद बाकी अहाँ सभके मेन अहाँके बात कहै छी जय वाटर पार्कमे भीड़ रहैया न ओहिमे ओते एन्जॉयमेन्ट होइ छै आओर जाहि मे भीड़ ओते नहि रहल ओहिमे एन्जॉयमेन्ट बड़ी मजा आबे छै
कम छलैय ओते भी नहि
हँ छै कम छलै अथी दरभंगा वाला तऽ कम छलै मुजफ्फरपुर पुरवलामे चलब तऽ सभसँ बढ़िआँ नेपाल नेपाल उपालवाला सीन हटाउ मुजफ्फरपुर वाटर पार्क चलू आरामसँ भऽ गेला
नहि नहि नहि ओतेक छोड़ू ने नेपालों मे छै वाटर पार्क
वंडरलैंड च अति वंडरलैंड हँ वंडरलैंड चलब तऽ ओते चलू नेपाल वाटर पार्क जनकपुर घुमि कऽ हँ तऽ सभसँ बढ़िआँ यौ विराट नगर साइड वाला चर्चा छोड़ू नेपाल मे वंडरलैंड घुम वंडरलैंड जेयबै जनकपुरसभ घुमि कऽ ओहि दिन वापिस आबि जेबै
ह ह आ बहुत भेले तऽ उधरे से टपा देबै डेढ़ सए किलोमीटर की दिक्कत अछि
आ मूड बनलै तहन तऽ ओतयसँ घीच देबै ओहिमे कि छै हँ मूड बनलै तऽ ओहसँ घींच देबै
हू ह कैलाकि तो सए किलोमीटर पड़बे कर ओहिस कम थोड़ी पड़तै
वंडरलैंड छै कतय जनकपुरके अन्दरमे
ओ से ओतेक हमरा नहि पता कैलाकि हम नहि गेल छलियै वहाँ हम नहि गेल छलियै गणेश सब गेल रहल छलखिन सायद
हू ह
त कैलाकि देखियौ इधर से इधर से भी नेपाल तरफ जनकपुर से भी मारबै इंट्री तऽ अहाँके डिस्टेंस हमरा बुझाय ओते पड़ियए जायत आर इधरो फोरबिसगंज से जेबै विराट नगर साइड तऽ फॉरविसगंज अहाँके एक सए पच्चीस किलोमीटर शायद हो जाइ छै तऽ वह डेढ़ सए दो स‌ए किलोमीटर केनाहितो घूम के जेबै तऽ वहाँ
जदि यदि हम गर्मीमे एलहुँ तऽ वाटर पार्क चलै छी अगर हम ठण्डीमे एलहुँ तऽ विराटनगर चलै छी
हँ कही चल ने यार घूमि कए आब मजा करब
अच्छा
आओर की चाही जिन्दगी मे चिल मारु चील
आओर